हेलो नमस्ते नमस्कार नमस्कार
कियो अहाँके हाल चाल
हँ नीक छियै अपने के कैसा हाल छियै
हँ हमरो नीक छियै आओर बतैयै अहाँके खाना खा लेलियै
हँ खाना खा लेलियै बनाय अब बनाबै खाना पीना तऽ
अच्छा मतलब सुबह मे खा लेलेे छियै
हँ सुबह में खा लेने छियै अयब सरात मे
बनाबै छै छथिन कि अहाँके माताजी बनाबै छथिन खाना
न खुद से बनावै छियै मात जी ना बनबै छिय हम शहर मे रहै छियै ने तऽ खुद सब बना दै छी
आज कथि बनाबै छथिन अहाँके
कथी कहै छी
हेलो
हँ कथी कहै छी
अहाँके आज क की बनाब छथि
आज तऽ रोटी सब्जी बनबै रोटी रोटी सब्जी बनबै छी
ओ आओर बतैयौ अहाँके खाना मे कथि कथि आ गेलै बना
हमरा तऽ काफी चीज बनाबय आब गेलै छै अपनेके कथि कथि बनाबबै छी
हमरो बना ले छियै दाल चावल सब्जी सब्जी रोटी सब्जी मीट मछली अंडा उंडा सब बना ले छी अहाँके बतैे अहाँके खाना मे सबस नीक कोन खाना लागै छी
हमे तऽ मीट चाावल काफी नीक लगै छैै आओर खाना खालय के बाद हँ हेलो
बोलिय न थोड़ा तेज बोलियै न अहाँके आवाज कम आबै छै
हम कहै छियै कि हमरा मीट चावल काफी पसन्द लगै छै त मिर अचार बनैबै छी राति मे
अहाँके मीट मुर्गाके मीट नीक लागैत छै कि खाँसीके
हम तऽ मुर्गाके मीट खाइत छीयै तऽ मुर्गाके मीट बनल छी हँ मुर्गा कें मीट बढ़ी अच्छा कैसे बना लेने छियै अपने के मिल जातन की बनायब अबै छै
हँ हमरो आ जाइत छी बनाब मुर्गाके बना लैत छी खस्सीके बना लैत छी सभ आ जाइत छी बनाय अहाँके आओर बतैयै अहाँके माता पिता के स्वास्थ्य सभ कोइ के स्वास्थ परिवारमे सभ कोइ के स्वास्थ्य तऽ ठीक छै ने नीक छै ने
सभ नीक छै परिवार मे सभ नीक छै अपनेके परिवारमे सब नीक छियै
हँ हमरो परिवारमे सभ कोइ नीक छै माता पिता बाबा दादी सभ कोइ नीक छै आओर बतैयै अहाँके अ पढ़ाइ लिखाइ कैसन चलत छै
आइ काफी नीक लगय छी
आओर बतैयै ने उधर मौसम अहााँके औरी मौसम कइसन छै
काफी गर्मी लगै छै त पंखा ले आय छिय फोन खराब होय गेयल हइ
थोड़ा आवाज घर घराके फ्रेश ना सुनाइ छै
नेटवर्क प्रॉब्लम होइ छियै
ओ हमर आवाज अहाँके सुनाइ छै
हँ, रुक-रुक कऽ आवाज फ्रीज भऽ सुनाइ दैत अछि।
ह आओर बयाइये अहाँ के पनीर पकौड़ा कैसन लागे छै
आ पनीर पकौड़ा काफी अच्छा लगै छै। पनीर पक पनीर तऽ हमरा काफी अच्छा लगै छै। पनीर के सब्जी जे नीक लागै छै। अपने के पानीर
हँ हमरो काफी नीक लागै छै। पनीर के सब्जी पनीर पकौड़ा ई सभ बड़ा नीक लगै छै।
तऽ अपने बनाबे आबै छी अपनेके
हँ, पनीर पकौड़ा बना ले छी। ओहिमें ज्यादा थोड़ी ने कुछ करे के पढ़त बेसन मे डुबा के पनीर के मसाला बेसन मे डालके पनीर के पकौड़ा बना दी छै बहुत आसान छै ई बनावल पनीर पकौड़ा
आईमे तेल ज्यादा लगै छी। ने
तेलवा ज्यादे लागै छै। इहे एगो दिक्कत छै
हँ रातिमे कथि खाना बनयने छियै अपने
रात मे तऽ खाना हम नहि बनाबै छियै हमर दादी बनाबै छियै रोटी सब्जी इह सब बनै छीिय
ओ बड़ा नीक लगैत छियै ने
हँ बड़ा नीक लगै छै। रोटी सब्जी ई सब अहाँके बतैयै ने अहाँके मीट कैसे कैसे बनावल छथिन थोड़ा बतैयै हमहुँ बनबै हम तऽ उतना ठीक से अभी न आलै बनाब
हम तऽ कऽ लेलिऐ। बजार जाइ कऽ मीट किनि आनलिऐ, फेर ओकरा धोएलिऐ। तकरबाद कढ़ाई गैस या चूल्ही पर चढ़ा लेलिऐ। ह द भै तेल गरमा ली लै पाँच फोरन देलै तऽ जखन ओ तनिका लाल भऽ जाइ छै, तखन प्याज दऽ देलै। ओकरा बाद नमक दऽ देलै, तऽ प्याज जल्दी गलऽ लगै छै। तब गल जाइ छियै। ओकरा बाद मसाला दऽ दै छियै तऽ ओ नीकसँ भुजाइ छै। जखन मसाला तनिका लाल देखाइ लागै छै, तखन बुझाइ छै जे नीकसँ भुजाइ गेल। ओकरा बाद मीट रख देबल छी। यीईई आ ओकरा बाद मिटक त भुजि देबै छियै बुझयला के बाद पानि रखि देबै छियै
बड़ा नीक से बनाबै छी हम तऽ हमरा हमरा त बनाबै नहि आबै छी त अहाँ से सीख लेलियै अब बिहान बनबै अहाँ तऽ अहाँके तऽ बड़ा अनुभव छै मीट मछली बनाबैके
ना
अहाँके केकरास से सीख ले छथिन बनाए मीट मछली
हम तऽ दोस्तो सभसँ सीख सिखले छियै ओखनी बनावे छीय तऽ हम देख देखै छियै तऽ हमनी शहरमे रहैत छियै तऽ एके लग रहै छियै ने तऽ सभ एक एक दूसरेके त मदद करै छियै तऽ वह धीरे धीरे सीख लेेले छियै फामू
अच्छा कही रहुए अपने सबन गेल रहल छीय ने
हँ गेल रहल छियै ई तऽ सब सीख लेले छी हँ ह रति मे कथि बनाले छी के अपने
रातिमे बनल छै मीट चावल आ सलाद इहसभ बनल छै
खुदना बनयलै छियै
ना हमरा नीकसँ नहि अलै बनाबे अभी तऽ दादी बनलखिन
ह अपनेके अचार नीक लगैत छै
हाँ अचार काफी नीक लागे छै अहाँ के अचार कैसन लागे छै
यहाँ के अचार काफी स्वादिष्ट लगे छिये काफी अच्छा नीक लगे छै
हुँ
ओैसे अहाँके अहाँके अचार बनाबे आ जाइ छै
ना हमरा ना अबै छै आ माता जी बनबै छियै तऽ हमनी देखै छियै तऽ कफ पर नीक लगै छैियै मसाला उसाला डालके पहिले हम आमवा के काटि देबल छियै
हुँ
धुपामे धूप मिले जााक सुखा दे छी अस सूख गेलेलाके बाद ओहिमे मसाला तेल डालि दै छियै तऽ चट पटा लेबै छी यै
हँ काफी चटपटा काफी नीक लागै छै वैसे अहाँके री याद मौसम कैसन छै
काफी गर्मी छियै अपने कहाँ से बनी
हम तऽ बनी मधुबनी घाटसँ अहाँके कहाँसँ बनी
हम मो हम मोतिहारीसँ बानी मोतिहारी जानी रहे
हँ हँ मोतिहारी तऽ मधुबनी से काफी लगी छै जानि ले अहाँके अहाँके तऽ मधुबनी कब आयले हो छथिन
हँ म मधुबनी आयल छियै हुआँसँ ज्यादा दूर नहि पड़ै छियै
हम तऽ मोतिहारी हमेशा आबै जा रहै छै अह के आओर बतेयै न अहाँ के र ई बिहान कालू परसो में बारिश उरििश आयल रहै अहाँके बढ़ी
कथी कहै छी
अहाँं के ओड़ी कालू परसो में बारिश उरिश आयल रहै
हँ बारिश उरििश आयल रहै
आँधी भी आयल रहै अहाँके ओड़ी
हँ आधी भी आयल छियै
इधर भी काफी बारिश काफी काफी बारिश से काफी आंधी आयल छै हम तऽ डरा गेली बिजली कड़कई रहै पेड़ पौधे भी काफी गिर गेल छै बड़ा तेज आँधी बहै रहै आब बारिश भी काफी तेज भेलै भए गेलै अहाँके माता पितााक के खानामेने भए गेलैए नीकसँ
हँ खाना पीना सभ भऽ गेलै छै रतिमे खाना बनै छै रोटी सब्जी कोली सब्जी बनै छियै ो सब्जी सेवई अपने के से भइ कैसा लगै छी
हँ सेवइ तऽ हमरा काफी नीक लागैत छै काफी अच्छा लागैत छै सेवइ पूरी आ खीर हमरा काफी नीक लागैत छै अहाँके बतैयै ने अहाँके सेवइ पूड़री खीर बनाय छलै
हँ हमे सेवइ वइ बना लै छियै
ओ चलिय अहाँके के ओी तऽ रौदा काफी उगई होते तऽ रौदा में ना निकलबे आ निकलबो करतै करबै तऽ छतरी लेके निकलबै चलियै अहाँ से बात करके बड़ा नीक लागल फेर टाइम मिली तऽ बात करम नमस्कार
नमकार जरूर ह